हेलो
की हाल चाल दोस्त
की नाम छै
हमर नाम आयुष छै
तहाँ छै तहाँ तहाँ
अभी तऽ हम पढ़य लेल राची रहै छ
अच्छा छै
बोली बोली
तु का करे छे
अभी तऽ हम छतवापर तनि टहलथि ही बहुत गर्मी बान तऽ रुमुआमे थोड़ा ई लक आओर बोता टाइप एहि ल छठआ प टहलल समुआमे
कहाँ पर रहै छै कि इतना गर्मी बड़ा
झारखण्डमे रह छै ने एहि लए दी बा अभी आ शहरमे तऽ गर्मी रहहिबे करलए गाँवमे तऽ गर्मियाँ तनि कम रहलए ने
नहि यहाँ यहाँ पर तऽ वहाँ से थोड़ा सा कम रहलै गरमी पाँच परसेंट वहा अग चालीस पैंतालिस रहे त यहाँ चालिस रहल पैन्तिस रहल
अच्छा यही सब पर्यावरण बहुत ई होत ना बढ़ते जाब तापमान ने
हँ त तफमान बढ़ेके रीजन भी नहि बा पेड़ पौधा कटबा तऽ पर्यावरण क दिक्कत होई तऽ कहाँ से जो पहिले आव लक नेचर हवा नेचुरल हवा ओ हवा न न सक अहाँके
प पर्यावरण के बच्चाहु न तऽ जरूरी बात
तऽ वहिी कह है न पेड़ वेड़ रोबबा तबे ने पर्यावरण के बचीबा
हँ पे पेड़ लगाउ प्लास्टिक तम तरू
बचाब आ प्लासटिक के यूज कम करा तभी न बची पर्यावरण मे
हँ हमरा तभी जे भी ल रह गव शहर से बैठल गवमे छै ना क गाँव मे ते पेड़ पौधा मिल बे तऽ छै
गाँवमे तऽ पेड़ पौधा मिलबे नहि करै छै काहेकि वहाँपर वैसा नेचरे बा वैसा प्रकृतिए बा
आब बताबी
कहाँ बताबी बतावह
अच्छा अभी तऽ हाल चलथ स अभी त्यौहार अभी ुछ आबत नहि बा छुट्टी मिलत नहि बा त हम जा जाइ
ह मिली छुट्टी मिली गर्मी के छुट्टी मिली ने
गरमी के छुट्टी केतना दिन मिल चार पाँच दिनिली चार पाँ दमे ताहहिी होइ ई सब
चारि पाँच कैसे दिन मिल मिली महींना भर तऽ मिले है गर्मी के छुटी
स्टूल लइने जा छी
अरे तऽ कॉलेजोमे मिली तऽ पन्द्रह पन्द्रह दिन मिलै है हमनिएके छुट्टी अभी लगी तऽ पन्द्रह दिन ल लगी
अच्छा तऽ आबी तूही घूमी
हम तो अऐबे करब घूमे अभी तऽ हम घरे ना अयली तबियत तबियत सब खराब हो गेल रहल
अच्छा कैसे बोलल छै
अरे गन्दा पानि टाइफड हो गेल छै
ह पनिया दवा ने देवाल शहरबा मे ज मे ई चमपतल पानी डाललियै पली आ सप्लाइ ल जो आव ल नदिया मे पिया तऽ आब धधा होवला छै ने
अरे सभसँ वही सभ चीज जे ने पर्यावरणके दूषित करै छै
हँ
आओर त प्रॉब्लम बात बकी अगर तू अपनेसँ सरीरसँ रहही बात पर्यावरण भी तोह अच्छा रहती
बचावा जरूरी छै ने
जितना पेड़ पौधा लगे बा उतना गर्मी कम हो छैै समझ ल
ह आ शहर मे ई मतलब पास पास घर बन छ त से आहो तऽ ओ होला चारदन त ई सब मतलब पाँच हो जाला
हँ जितना हवा हवा के एरिया आबे के जगह रहैै सब बंद रह ने तऽ ओकर कारण लगे पैक पैक एरिया पेड़ भी नहि नहि होइ छै शहरमे चर शहर मे पेड़ भी नहि होइ छै बहुत कम पेड़ होइ छै पार्क मे होइ छै चाहे तनी मनी जो होइ तोरा जङ्गल वङ्गल हवा अगल बगल तऽ ओकरामे होइ छै नहि तऽ पेड़ तऽ होइए नहि छै शहरमे गिनल गुछल पेड़ होइ छै
वही बात बा न
जहाँ रहे छी वहाँ एको पेड़ न के लेकिन ह ओकर स दस कदम आगे जबा तऽ तीन चार गो पेड़ो मिले छै सुबह सुबह उठबा त देखबा एको चिड़िया न मिले अब के डेट मे सब पर्यावरण के हो अकेलउ का करबा
आब भोजन तली
अभी इतना जल्दी भोजन करियै
अच्छा छारा थाना बेतल छै कि बालक थाना बेचल छै
घ घरेके खाना बना कऽ खुदसँ खबह ओ बेटर छै अपना मनसँ जो मन बनेबह ओ खा लेबह लेकिन बर बर जयबह तऽ एक मेन्यू अथबा ओकरे मे सँ चुनि चान कऽ खाय लए पड़ी
लेकिन बहारत लेेकिन बहारत जो स्वादिष्ट भोजन होइ छै छै ने धरबामे ओहिसन शरीर ब नहि ने बनै छै
अरे प्यार से बनयबा तऽ सब स्वादिष्ट भोजन बनी
हँ हँ स्वास्थ्यी जादा जरूरी छै छै ने घर त थाना स्वास्थ्य भी तऽ होत इ त है
ह तऽ प्यार देखा जितना प्यार से खाना बनेबा उतना अच्छा बनी समझला आउ कुछ न
आ आजकल बहुत महिला के बहुत पटारित बनी सरकार चाहे महिला बहुत प्रतारित अपन पति लोग के ओसभ के बारे मे तै विचार छै
अरे उ सब
है उ विचार विचार क्य तर छै ने बहुत सारा विचार होना चाही छै
हँ ओकरमेी ओकर विचार देखा तनि मनि गलती जाँच पड़ताल करके थोड़ो शादी करै छै ने तऽब तू जाँच पड़ताल नहि करके शादी करबा तू तोहार गलती छै ने
ह तो हर विचारमे अ मतलब लव मैरेज सही छै किी अरेज मैरेज सही छै
देखा अगर अगर सही लड़की मिल जाय अरेंज मैरेज मे त अरेंज मैरेज जे छै ने लव मैरेज करै पता चला तो तोहरा प्यार तोर पैसा से प्यार करे छै जिस दिन पैसा खतम हो गेल छै उस दिन गारि पे लात मारके निकल जाइ
हू लव मैरेज मे का होत छै ने ओ लड़की ऽ हम मतलब बहुत साल से जाना छै ने अरेंज मे का होय छै जे हम जा जा जान
लव मैरेज में बहुत जाददा जानल छै उस लड़की के अच्छा से जनबह तू
ह अल अल अलग दुजारा हो त ब अलग अटैचमेंट हो जाता है
हँ ओ तऽ सही बात हा लेकिन लव मैरेजमे बहुत रिक्स हवा न अगर घर घर घरवला पहिले राजी होइ छै कि नहि होइ छै ओ अलग टेंशन अरेंज मैरेज मे हा तोरा घर वाला खोज आराम से तू बैठल रह कमाइत रह तोरा कुछ नहि करै छै किसमत साथ देलब तऽ बहुत पार पार मतलब सुन्दर लड़की मिलै छै नहि तो किस्मत खराब रहला छै तऽ फेर कैसनो जैसनो मिल जाय
आज कल के मेहरारु साला भरोसा करे लायक नै नै छै ह पहिले वला ज दू जबान नहि ने छै
क्या करबै
आब तऽ अलग से पहिले पहिले दहेज सिस्टम छै आब एलूमोनियम सिटम आयल बा
अर त एना मन श त वही कारण है दिक्कत बड़ा कि लव मैरेज करला चार दिन न चार दिन तक चल रहा हा फर पाँचवा दिन न चलता बा आ कहत कि हमरा इतना पैसा चाही छै तू कमाई त बड़ा पाँच हजार रुपआ मांगी तोहर से दस हजार रुपआ महीना त तू कहाँ से देबे छै बहुत गलत गलत कानून पास होइ छै ने सरकार के गलती छै
स सप्ते बड़ा जल्दी सरचारे से छै ना आँ मर्द मर्द लोग लोग के लिये मर्द लोग के लिये सरकार उतना नहि बनावत छै कानून लेकिन औरत तट तरने से पहले ह बहुत सारी बाते तनी तनी सोचै पड़ैत छै की सरकार कहाँ सँ जादातर देश छै पटे नहि चलैत छै
हँ तऽ तोहार खाना पीना हो गेल कि न होइ
नहि छै अभी तऽ बनते बनी
अभी बनैते बड़ा
हँ
इतना लेट तू तू बनाव त
का बोल ठेले चल
का चीज खेलय चलि गेलै हा
अरे वही क्रिकेट खेलै चली गेल रहली आओर का खैलेत रहली
खेलै ला भी जरूरी छै शरीर के स्वस्थ रहत बा
हँ
हमनी तऽ खेलय नहि जायब छै काहे कि दिन भरि रूम मे रहै छै तऽ काम वाम करैत करैत दिने पार हो जाइ तऽ का खेलय जाइ छै
हँ स्वास्थ स्वास्थ्य सबसँ बड़ा उपाय की छैय बताइ
उँ
स्वास्थ्यके सभसँ बड़ा उपाय की छै
स्वास्थ्य ठीक रखै छै तऽ योगा करा खेला दौड़ह आ मेहनत करह
लो आज तल ईसभ बँतबा पर त ध्यान नहि ने दैत छै
हँ
व्यस््त जीवनशैली व्यस््त जीवनशैली के कारण
बात करब छै न
ठीक बा ठीक बा त ठीक बा
ठीक बा धन्यवाद
धन्यवाद